आवाज जाय यै
आवाज आवाज मिलैयै
हँ आब मिलै यै
दस गो भऽ गेल पाँच गो फेर मिलल
पन्द्रह गो न आब होतौ
हँ
अच्छा पन्द्रहगो पूरा करबै तऽ पन्द्रहगो पूरा करबै तब पन्द्रह पूरा करबै तब आधा काम होतै तब आधा आओर बचत
आधा
हँ
हँ
निन्दो आबैयै
नहि निन्न अभी कथि लेल एत नीद अभी कथी लेल एत
खगड़िया नहि ने अयले हेन खगड़िया नहि ने अयलै
नहि
तब अभी कहाँ यै
अभी कहाँ आयल
अभी कहाँ यै
अभी
अभी कहाँ
अभी अहाँ अभी दिल्ली भी है
दिल्ली
अ वहाँ से बहुत टाइम लगत
चलत तब तऽ बहुत देर लगि जैत अबैमे
हँ बहुत टाइम लगा छै बहुत देर
अच्छा
जल्दी होइ जाए काम लेकिन होईये नहि रहल
अगला काज करू उ बला नहि
ठीक यै ठीक यै ठीक
ह्म